हेलो
हेलो
हेलो आवाज नहि जा रहा है क्या हेलो
हँ ह बोलू आवाज आबैय अहाँके हँ
अच्छा हँ तऽ आइ जे छै आइ हमरा सबके टॉपिक छियै प्रदूषण ठीक छै
हँ
तऽ हमे अहाँके बताबै छी प्रदूषण के बारेमे कुछो अभी अभीके समयमे कहि सकैत छियै प्रदूषण जे छै एक विज्ञान प्रद्योगिके मतलब युग चलि रहल समय चलि रहल छै जेकि मानव आपन सुविधा और विकास के लिए अनेक वैज्ञानिक एकर आविष्कार करलकै या जेनाकि कहि सकैत छीै औद्योगीकरण शहरीकरण ओर आधुनीकरण जेकि लोकके जिय जियैके जीवन शैली ओर मानव जीवनके सलर सरल ओर सुविधाजनक बनाबै छथिन लेकिन एकर साथ साथ पर्यावरण भी बहुत गम पर्यावरण के भी बहुत गम्भीर क्षति पहुँचै छै जेकि मतलब आजके आइकाल्हि के जमानामे प्रदूषण विश्वके सभसँ बड़ी गम्भीर समस्यामे सँ एक आबै छै ओर ई जे छै मतलब आपन भारत भारते ने भारत ही नहि बल्कि मतलब पूरा विश्व एकर चिन्ता एक विषय बनल छै जेकि प्रदूषणके कारण मानव स्वास्थ्यकेके प्र प्रभाव पड़ै छै मानव स्वास्थ्यपर आओर पशु पक्षीपर वनस्पतियो वनस्पति आओर की कहे छै प्राकृतिक संसाधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ि रहल छै ई जे समय रहते अगर ई समस्या के सम - धान नय हेतै तऽ आबे वाला समय के पीढ़ी मे जे छै न बहुत जादा गंभीर समस्या समस्यासँ जूझय पड़तै लोक सभके त अहाँके ओर किछो बताबैत छी प्रदूषणके बारेमे हम प्रदूषण जे छै मतलब पर्यावरणमे एहन अवांछित ओर हानिकारक पदार्थ छियै जेकि प्रकृतिक के संन्तुलनक के बिगाड़ि देय छै और जीव जन तु आओर मानव के स्वास्थ्य के भी नकारात्मक प्रभाव डालै छै जब मतलब हवा पानि आओर भूमि ध्वनि ईसभ जब प्रकृतिक रूपसँ मतलब प्रकृतिक प्राकृतिक सीमासँ अधिक दूषित भए जेतै तऽ ओकरा प्रदूषण कहि सकैत छियै आओर आओर कहि सकैत छियै कि पर्यावरण के भौतिक रसायनिक आओर जैविक गुणमे आबैवला वाञछित परिवर्तन होइ छै ओकरा परिवर्तन ओकरा प्रदूषण कहै छियै प्रदूषण मतलब कहि सकैत छियै कि अभी जे छै मतलब बहुत ज्याददा ही प्रदूषण फैल फैल रहल छै खास कए कए दिल्ली जसन शहर मे सबसे ज्यादा प्रदूषण अभी फैल रहल छै पर बहुत जायदा छै आ बाँकी कहि सकैत छी तऽ गाँव घरके इलाकामे बहुत कम अभी प्रदूषण छै कियाकि ओते एकर कारण की भए सकत कहै छै कि गाँव घरमे जे छै ने बहुत जादा मतलब पेड़ पौधा छै ई सब छै ओहि लए क प्रदूषण कम छै और दिल्ली सब और शहर सब मे बड़ा बड़ा शहर सब में की छै कि प्रदूषण बढ़ैके कारण की छै कि ने पेड़ पौधा छै और बहुत जादा गाड़ी ई सब चलै छै तऽ ओकर धुआँ से बहुत जादा पॉल्यूशन प्रदूषण बढ़ै छै थिन अहाँ किछो बताउ अहाँके पता यऽ तऽ
हँ काफी सारा एकर प्रकार भी देखल जाय छै जैसे कि जैसे कि वायु प्रदूषण भए गेलै वायु वायु प्रदूषण आज कल सबसे गंभीर समस्या मे से एक मानल जाइ छै जब हवा में धूल धुआ विषैली गैस और अन्य अन्य हानिकारक तत्व मिले छै तब तब व मतलब वायु प्रदूषण बने उत्पन्न होइ छै वायु प्रदूषण के बहुत सारा कारण भी छै जैसे कि कारखाना से निकले वाला धुआ गाड़ी सब से निकले वाला गु धुआ ई सब जंगल की कटाई और बहुत प्रभाव भी पड़ै छै एकर
जैसे दैनिक जीवनमे इन्सानके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ैत छै जैसेकि हृदय रोग भए गेलै आँखों में जलन भए गेलै आओर जल प्रदूषण एक प्रकारके भी एक दोसर छै जल प्रदूषण भी जीवनके बहुत मतलब जल जीवनके एक बहुत महत्वपूर्ण आधार मानल जाइ छै जब नदी झीलों तालबो आऔ समुद द्रो में मतलब गन्दगी रसायनिक पदार्थ ई सब मिल जाइ छै तब बहुत जल प्रदूषण बनि जाइ छै और और कुछ बताबू अहाँ
अच्छा तऽ हम बताबै छी अहाँके कि जल प्रद जल प्रदूषणके कारण की सब छै एकर कारण भए गेलै कि औद्योगिक अवशिष्ट कचरासभ घरेलू गन्दा पानी कहि सकैत छियै और प्लास्ट टिक सबसे मे न अभी जे छै पलास्टीक वाला कचरा तै जदा खतरनाक छै तऽ प्लास्टिक भी बहुत जदा भए रहल छै बाहर बहुत जगह तऽ सुनलियै कि प्लास्टिक बंद करबा भी देलकै या मतलब प्रदूषणके कारण और एकर प्रभाव कीसभ छै कि मतलब पापिए वला जे पानि छै ओहिमे कमी आबै छै और कहि सकै छियै कि जलमे जे जन्तुसभ रहै छै ओकर मृत्यु होइ छै आओर आपन की कहै कहि सकै छै पर्यावरण के जे छै संतुलन कै बिगाड़ दै छै ई आओर भए गेलै कि मतलब मृ मृदा मृदा प्रदूषण कहि सकै छियै मृदा प्रदूषण ओकरा कहि सकै छियै जे मतलब मृदामे हानिकारक रसायन प्लास्टिक और और मतलब अन्य प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ जे जमा भए जाइ छै त ओकरा भूमि प्रदूषण कहि सकै छियै या मृदा प्रदूषण एकर कारण भए गेलै कि रासायनिक उर्वरक के मतलब अधिक उपयोग है छै ओर प्लास्टिकके बहुत ज्यादा उपयोग भाय रहल छै औद्योगिक कचरा ई सब भाए गेले ओर एकर प्रभाव मतलब एकर प्रभाव भए गेले की मिट्टी की उर्वरता मे कमी आबै छै आओर खाद्य पदार्थ दूषित होइ छै आओरो भू जल प्रदूषण होइ छै एक एक अहाँके भऽ गेल कि ध्वनि प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण कहि सकै छियै जे मतलब बहुत ज्यादा जोर मतलब शोर होइ नहि मतलब जैसेक कि कहि सकै छियै कि हमरा आरके मतलब जतेक कोन धीरे बजबै ओतेक बढिया हेतै बहुत जोर सँ बोले सँ ध्वनि ध्वनि प्रदूषण है छै आओर एकर मुख्य श्रोत की सभ छै ध्वनि प्रदूषणके जैसे कि भए गेलै वाहन मतलब अ गाड़ी ओके बाद लाउडस्पीकर जैस कि डी जे भए गेलै आब डी जेे सब भी बजबै छै तऽ बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण है छै जैसे की मानसिक मतलब मान सिक ओर सा मानसिक हालत इन्सान के खराब भए जाइ छै बाँकी कारखानासँ जे धुआँ निकले छै आओर पटाखा सभसे भी ज्यादा बढ़ि रहल छै पटाखा भी ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण मे से आबै छै और एकर ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव जे छै एकरा एकर प्रभावसँ की की भए सकैए मतलब सुनेके क्षमतामे कमी है छै और तनाव ओर चिड़चिड़ापन भए जाइ छै और मतलब नींद नहि आबै छै मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ै छै अच्छा तऽ अहाँके ध्वनि प्रदूषणके प्रमुख कारणके बारेमे कुछो पता य त बताबू
ह प्र प्रदूषण नियंत्रण के उपाय के बारे मे पताय
अच्छा बताबू
जेनाकि एकर काफी तरी बहुत सारा तरीका छै जैसे एकरा रोकल जा सकैत छै प्रदूषणके जैसे की वृक्षारोपण करना मतलब अधिक से अधिक पेड़ लगाना वायु प्रदूषण के कम करते स्वच्छ स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग जैसे सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा के बढ़ावा देना आ सार्वजनिक परिवाहनके उपयोग निजी वाहनो की अपेक्षा सार्वजनिक परिवाहनके उपयोग करना चाही प्लास्टिक पर नियंत्रण करना चाही एकल उपयोग प्लास्टिक क उपयोग कम करना चाही और कचड़ा प्रबन्धन ई सब पर ध्यान देना चाही कचरे का मतलब उचित निपटान और निपटान एक बहुत बड़ा मतलब कचरा त आजकल बहुत एक गंभीर समस्या किया बनल जाइ छै जे पर नियंत्रण करनाइ बहुत जरूरी छै ओर लोक सबके जागरूक करना चाही कि लोकके पर्यावरण संरक्षणके प्रति जागरूक करना बहुत आवश्यक छै और पर्यावरण में बहुत सारा कानून छै जकर पालन करनाइ भी आवश्यक छै सरकार द्वारा जे बनायल गेल छै और प्रदूषण पर एक युवा सब के भी बहुत अहम भूमिका निभाय सकै छै युवा के भविष्य छियै ओ पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकैत छै जेनाकि वृक्षारोपण अभियान चला सकैत छै प्लास्टिक के कम उपयोग करि सकैत छै मतलब करना चाही ई बता सकै छै जल और बिजली के बचत करना चाही स्वच्छता अभियान में मतलब भाग लेना चाही लोगो को जागरूक करना चाही प्रदूषण के प्रति और अहाँ प्रदूषण रोकय के कुछ सरकार के भूमिका छै ओ अहाँ के पता यऽ
हाँ पता छै हम बताबै छी मतलब कह सके छी की जे सरकार जे छै मतलब बहुत प्रकार के योजना और कानून के माध्यम सँ प्रदूषण के रोकै के कोशिश करि रहल छै प्रयास कए रहल छै बहुत हद तक और एकर कहि सकैत छियै की पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और स्वच्छ भारत अभियान हऽ हरित भारत अभियान प्लास्टिक कऽ प्रतिबन्ध सम्बन्धी नियम और ई ई सब योजना के सफलता के लिए मतलब जन जनता सहयोग आब आवश्यक छै मतलब जनता सहयोग करतै तबे भए सकैए ओना तऽ नहि भए सकैए मतलब मतलब कोनो भी चीज अगर करि रहल छै सरकार तऽ ओहिमे सभके सहमति चाही, खास कऽ कऽ आइ काल्हिक युवा सभ जे छै। बहुत ज्यादा ही प्रदूषण फैला रहल छै। कहि सकै छियै, जइसे कि एहि सभ जे गाड़ी सभ चलै छै। तऽ गाड़ी सभ भी एकदम तेज स्पीडमे चलाबै छै, ताहिसँ बहुत ज्यादा धुआँ निकलै छै। निकलै छै, आ कहि सकै छियै जेना कि सिगरेट ई सभ पियै। छैय एक प्रकार के मतलब धूम्रपान भए गेलै तऽ ईस सभ धूम्रपान नहि करना चाही। ताकि मतलब ओ सभ धुआँ नहि फैलय, आओर ओ धुआँ अन्दर बैठै छै तऽ बहुत। प्रकार प्रकारक बीमारी भऽ सकैत छै इंसानके, लोकके तऽ। भी मतलब खास भी छै। कि मतलब इसभ थोड़ा ध्यान देना चाही जे मतलब केना की अभी और आबय वाला जे छै, समय में बहुत ज्यादा दिक्कत भए जेतै देखैय के मतलब जेना लागि रहल छैविक के स्थिति जे बकी अभी तऽ शहर मे भइए रहल छै। खास कए के दिल्ली शहर जे अभी बहुत ज्यादा ओतऽ प्रदूषण बहुत जादा गंभीर समस्या समस्या बनि गेलैया बाँकी गाँव घर में तऽ ठीक छै अभी अऽ प्लास्टिक भी मतलब बहुत कम यूज करे के लिए कहे छै। लेकिन आदमी आदमी सभ मानतै तबे तऽ तऽ भारत में प्रदूषण के स्थिति हम अहाँ के बताबैत छी। के भारत में जे छै ने विश्वके सभ सँ तेजी में सँ मतलब विकसित वाला देश छै में से एक आबै छै जेकि व विकास के साथ साथ प्रदूषण की समस्या भी बढ़ि रहल छै। और मतलब बड़का बड़का शहर में जे छै, वायु प्रदूषण चिन्ताजनक। स्तर तक पहुँच रहल छै। और नदी में औद्योगिक और घरेलू। शिष्ट के कारण भी जल प्रदूषण के गंभीर समस्या बनि गेल छथिन। आओर दिल्ली, मुम्बइ, कोलकताता, चेन्नइ ईसभ जे छै एक महानगर भेलै। तऽ प्रदूषणके स्तर जे छै। स्वास्थ्यके लिए हानिकारक मानल जाइत छै। ठीके छै। तब हम राखै छी
ठीक छै